की हाल अय यौ? अभिषेक जी। हम तऽ कतऽ रहब घरे पर छी अपने के कहू ने कतऽ छी।
नै कत छी अभी दुकान पर
दुकान पर छी बारिशो तारिश होइयै की?
एकदम पूरा भैल एक अछार पानी।
एह तब तक अहां
आब तऽ आब त धान तऽ होबे होत।
हूं एकदम।
धान होतै न।
ओ।
अहाँ कतऽ छी।
हम त घर पर छी।
जलखै तलखै भेलै कि नै?
एं नै नै हँ भेलैयै कनिक मनिक।
कथी सब भेलै यौ?
भेलै अहाँके कनिक छलै अपने गाछ मे पपीता
ओ बाप रे बा।
पपीता छलै आ दूगो लताम छलै।
हूं।
अहाँके की सब भेलैयै नस्ता यौ?
हमर तऽ भेलै पूरी आ सब्जी।
हूं आ बाप के स्टाइल में किया बाजै छी ठीक से बाजू ने बेटा के स्टाइल में।
की कहू रजनीगंधा खा रहल छी वै
बाप कहियो खेने यै शिखर जे अहाँ रजनीगंधा खेबै।
अहां के बाप खेने है कहियौ पान या रजनीगंधा औकात है आहां के रजनीगंधा खायके। से कहू त नै नै बौआ आहा से कहूँ ने बौआ नै बात पर बात चलतै बौआ।
फेर श फेर अहाँके शुरू भऽ गेल।
कखनी शुरू भऽ गेल अहाँ शुरू केलियै की हम।
ऊं बारिश होइयै कि अभीयो?
रुइककनि बुंदा बुंदी भऽ रहल ऐछ।
नास्ता भऽ गेलै की?
कहलौं त नश्ता भेलै, अहाँके भेल?
की सब?
पूरी सब्जी।
ए तऽ कनी बीस टका इमहरो भेज दिय ने नास्ता कऽ ले छियै।
आउ न घरे पर गामे पर।
बीस टका भेज दिय ने नाश्ता कऽ लै छी। गाम पर।
हमलोग
नै नै नै गाम पर नै ऐब आब के ऐत घर स निकैल कऽ गाड़ी पर बैस अ।
अहांके पास फोर्चूनर है वैहे पर बैठके आउ ने।
नै नै नै फोर्च्युनर लऽ के अभी छोटका बेटा गेलै हमर इस्कूल।
ओह तऽ टेम्पू टेम्पूए से आइब जाउ।
एह अहाँ कि हम टेम्पू में बैस वाला लागे छी यौ आ।
हँ यौ हमरा तऽ लागे छी।
हे अहाँ जेना छी हम यौ, ए अहाँ कथी बुझै छी अपना आपके हे।
की यौ राहुल जी बड अहांँ आइ काइल उड़ऽ लगलु।
अहाँ के बेटा के हम पकेड़ क हइये रखने छी। अहाँ के बेटा जे बड लागल रहैये न हमर बेटी के पीछा से पकैड़ कऽ रखने छी। आब आऊ न बचेब, बचाबै ले बेटा के।
कहियो घरों से उठा लेत आहाँ बेटी के हमर बेटा।
हँ देखियौ हैया अहाँ के बेटा ये। कहैये पप्पा बचालिय पप्पा
ताइक लिय न। हमर बेटा के राखू न आहा, अहाँ के बेटी खतरा मे हे। तै दुआरे रखने छी अहाँ।
अहाँके बेटा के राखब त अहाँ अपने दोगल - दोगल एब।
राखू न हम कहां कहै छी नै राखै ले।
हँ, पूजा पाठ कऽ लेलियै की?
हँ पूजा पाठ स्लान - तस्लान क के छी बैठल।
तहन जलखे कखन हेतै?
पिछला साल पहुँचल छेल कि नै? नीतीश काका आहा गाम पर।
नय नीतीश काका कहां एल छैले।
नै एल छेले।
नै - नै उ ओकरा सबके बाते पर रहै छी अहाँ।
अरे उ शुभम काका के सुभम काका के आ नितीश काका के देखलियै, आर वन फाइव पर दुनू गोटा जाय छल आहा गाम पर।
न
आँय।
ओ सुोभम के काका कहै छी हमर तऽ छोटका बेटा ये ओ।
आहाँ के तऽ सब में बेटे- बेटे लागे हे अहा के।
हँ तऽ से तऽ अहाँके अहाँ देखने छियै, मुहो पर हम कैह दै छियै। से तऽ अहाँके पते यऽ हँ आ कनिक हमर फोटो देखेबै ओकरा, आ कहबै कि बौआ ई के छ। तऽ अपने कैह देत ओ। अपने कैह देत क कहबै सुनू न कहबै कि हार्ट हॉस्पिट घेर क के मारने छलो बौआ, आ हमर एक बेर फोटो देखा देबै।
अच्छा रुकू आइये कहै छीये तऽ इहे बात पर। आ हुनका गाम पर जेबै शाममे।
हँ।
त कहबै रुकु।
कहबै कबै कुन संजीव भैया एल छलै बचाबे ले।
हेलो कहै छी की
हू।
आहाँके कोचिंगो खुजल ऐछ?
नय - नय।
पीसेनैय बन्द ऐछ अहाँके। कीये यौ?
बारिश होइ छै न।
बारिश शाम मे हे न अहाँके?
शाममे छै तऽ से देख लेबै, की कहू न से?
न ओने ऐं ओ काम छलै ‌।
कहबै तब न काम छलै कहै छियै नहिये आ काम छलै -काम छलै -काम छलै
अच्छा छोड़ू बाते छोड़ू हटाओ
देखियौ फेर कहबे नै करबै इहे पर मून तमसा जेत हमर
अहाँके कनिआ फोन केने छलखिन हे।
हमर कनिआ छोड़ू न अहाँके कनिआ फोन केने छले हमर लग एल छलए। आ हमर बाँस खड़ा भगेलै। अहाँ-अहाँ कै हुइछिये कनिआ एल छले हमर बात भ गेलै
आ सु-सु-सु-सुबहमे जिम स आबै छलंओ
हं
बुझलियै तऽ सुमि सुमित नयि अई से देख कऽ देख देखेछलै हमरा, रिजल्ट की भेले ओकर पुछलियै क नयि पुछलियै?
कहाँ मिलल हमरा कैल स यौ छौड़ा के हमरा लक्षत्रे गड़बड़ बुझेयेउ
हम्म पूरा लक्षण विलक्षण छै ओकर।
कहां दना फेर एबेर एकरा क्रॉस-क्रॉस लागेले यौ।
ए बाप रे पा जुलुम भजेतै
आयुष के भै ने है रोहित, नयि नयि आयुष के भैय है न रोहित
कै, कथी कहै छियै?
आयुषके भायि चिन्है छियै न?
दहिया, हँ लाइग गेलो फेर?
हुनका फेर लैग गेलै दुनू मे परे, बड़का जुलुम भऽ गेलै।
ले जुलुम सतेै तऽ मुलुम भऽ गेलै।
हूं दुनू में लागल छलै ओहो बेर इयहो में लाइ
बाप रे, बा- बाप रह देलकै यै कि नयि यो घरमे?
भुर के घर मे इज्जत छयि।
बाप रे बा, तऽ फेर आब?
मुँह देखाबे लायक नयि रहलै आब गाँवमे।
बाप रे बा, मतलब एगो अपने सब छलुॅं ठीक नयि।
हम्म
से भगवान दया स भ गेलुओं
बाबा जी सबटा माता के कृपा छै सरस्वती माता के।
तयि दुआरे हम जाइ छि ऐ बेेर दुर्गा पूजा में जेबै अहाँ भसान मे?
कतऽ अहाँके घरके बगलमे होइ छै।
नयि -नयि -नयि ओ तऽ चैती दुर्गा होइ छै ओ तऽ बीतो गेलै ओ। ई दुर्गा पूजा -दुर्गा पूजा- -
हँ अक्टूबर मे जे होयवला अछि।
जाइ छियै भसोन मे
हमरा आर के भसाने नहि होइ हय तऽ हम केना जेबै हमरा आर के गाँवं तीन जगह होईए। फेर त अहा के मालु - -
हँ त सुनू न त, अहाँके इम्हर त होइया कोजगरा दिना
हँ।
भसान, त इम्हर त चलब नेबजार दिस।
देखल जेतौ ओइ दिन मे।
नै-नै देखियौ देखल नै जेतै से कहू, तब व्यवस्था करबै हथियार सबके।
अभी अभी त बहुत टाइम हइ छै ने हम अहाँके एक महीना पहिले कहि देब।
हँ त हथियार सब फेर व्यवस्था कैल जेतै ने ओइ टाइममे नै न मिलैत रहै छै।
हँ आ रामो नौमी त अबहे बला अछि न?
नै राम नौमी त वैह बीच, रामनौमी अभी कहाँ अइ यौ?
हँ दुर्गे पूजाके बाद अबै छै न।
दुर्गा पूजा भ गेलै रामनवमी।
भ गेलै?
त की अहुं लेकिन, अवस्था आब एत बो नै भेल कि बिसरि जेबै सब किछ।
ओहो एकटा गणेश पूजा त अबै बला छै न?
हँ गणेश पूजा आब बला छै।
पहिले जन्माष्टमी होतै तै के बाद गनेश सावनो त आबहे बला अइ जाएल जेतै कि नै बोलबम?
बोलबम देखियौ, बोलबम ई-ई-ई लगनमे नै जाएल जेतै। बडु भीड़ रहै छै। बहुत बच्चा सब ई मे हरा जाइ बुझलियै आ पैर के पूरा चुकड़ी चुकड़ी भ जाइ छै त ऐ मे के जेतै रिक्स ल क?
आरे बोले के बम बोल बम।
से त बुझलौं।
जय महाकाल के कृपा रहतै न त सबकुछ होते यौ, बाबा के सब कृपा रहत।
बजाबै छथिन। बाबा लग जाइ के नै छै बाबा अपने बजाबै छथिन बुझलियै न? आ हमसब जेबै सावनके बाद जेबै। अभी देखियौ अभी जे जेबै न से कनी दिक्कत होतै। अहाँ नीकसँ जलो नै चढ़ा पड़ब आँं?
अहाँ सब त बड़का बाबा लंग जाइ छी।
हँ आ सुुनु न अभी जे जेबै त जलो नै ठीक सं चढ़ा पाएब, ने बाबा के दर्शन क पाएब? कुन फायदा जा क त?
अत अत कहै छी कपिलेश्वर बाबा लम। चलै के छै। हँ, जयनगर से जल जयनगर से जल भरब।
चलल जाइ।
हँ त अपन पल्सर गाड़ी अहाँ निकालब।
अच्छा ठीक छै। हँ, दुर्गा पूजामे अहाँ चलब त दुर्गा पूजामे चलब त हम जाइ छियै, हमर छोटका बेटा जाइया। ए देखियौ कृष्णा अगर आबि गेल त ओहो जाइ छै पिछलो बेर गेल छला। आओर आओर दूगो छोड़हा रहै छै।
नै-नै-नै ओ त दरभंगा रहैया, आएत त ओ जाएत नै त छोटका बेटा हमर जेबे करत।
ओ
हूँ आ ओ जेबे करत हमर भुटबा बेटा चिन्हलियै।
के
भुटबा बेेटाह भुटबा भुटबा बेेटा।
के भूटबा बेटा यौ।
नहि चिन्हलियै।
नहि यौ।
कन्हैया
अहाँके दई ओहो उ अहाँके बेटा है यौ। हम तऽ अहाँके दुइए गो बेटा क दुइए गो बेटाके चिन्है छलहुँ।
ओ तब ओकर नाम छै ने भुटबा बेटा।
ओ
हँ तैके बाद फेर अपनेके भाषा जी रहथिन।
बाप तब तऽ हम जेबे करब भाषा जी रह भाषा जी रहत तब त जेबे
हँ आ सब ग्रुप निकल सब ग्रुप निकलत ओतय स चाहे गिलेशन सऽ चाहे आर के कॉलेज स।
उ तऽ हमर अपन भैयारी भेल भाषाजी।
हँ चाहे आर के कॉलेजसँ निकलत चाहे गिलेशन सँ निकलत।
ओ।
हँ चेलबो सब रहै छै दू चारि गो विक्की मिर्जा के चिन्हते हेब ओहो चेलबा सब रहै छै।
बाप रे बिक्की मिर्जाके चेलबार सब बाप रे की कहू आब छोडु हटाउ
आब अहाँ आउ ने खाली।
ठीक छै।
कहबै तब अहाँ हँ भाषाजी के छै पहिचान। पूरा जिला जाम करबा दै छथिन ओ।
थार से चलब थार से एगो थार निकलबा लेब।
हे ए डिफेंडरसँ चलब तऽ थारसँ।
नै डिफेंडर से उ देखो तऽ कोनो मारि पीट भेलै तऽ अपने और के डेमेज होतऽ। थारसँ चलब थार कनि लोए क्वालिटीमे रहब कियाकि ओतऽ छोइड़ो देबै तऽ चलेबला।
थार के अब ओकैद छै डिफेंडर देखतै तऽ दस आदमी साइडो हैट जेतै। लेकिन देखियौ लेकिन देखियौ म माता रानी के विसर्जन छै ई सबमे ने अमीरी नै देखायल जाइ छै।
हँ से तऽ छै माता रानी माते रानी के कृपा से
हँ तैय दुआरे ई सबमे आराम सऽ पैदल जयबाक के छै हथियार लऽ कऽ हाथ मे। आरामसँ आ कोइ औबोलैकतै तऽ जिलाजाम पूरा करा देबै।
पूरा जिला जाम होतै तोरे खातिर जाम जिला जाम करै हौ
भाषा जी रहबै करथिन दऽ कऽ एकदम टाइट।
हँ।
हँ अहुँके दऽक टाइट करा देब एकदम।
हँ पूरा हम भाषा जी तऽ एकदम टाइटे रहब।
हँ आ पूरा जिला जाम करबा देबै।
काका जी के हम लऽ लेब अपन।
लऽ लेब लऽ लेब अहाँ इम्हर कहिया के विसर्जन होइया?
बरके कुजगरा दिन सुबहेमे भऽ जाइ घुमै नै छै हमरा हँ सु सुबहे मे कऽ दै छै चाइरे बजे भोर मे हमसब देख
हँ से से तऽ से तऽ पता यै हमरा तीनू जगह के कि बस ओतै के?
तीनू जगह के।
अच्छा तब तऽ ठीक अइ तब तऽ जा सकै छी।
हँ तब तऽ जा सकै छी कि पूरा फ्री रहै छी।
हँ तऽ ठीक छै हम करै छी फेर।
हँ अथीेये दिन भसान होइ छै ने यौ दशमीेये दिन न।
हँ हँ ठीक छै राखै छी तऽ अभी।